हेलो
हेलो
सब ठीक छै ने जी
हँ सब ठीक छै
आइ हम एकटा विषय पर बात करऽ चाहैत छी
बिल्कुल
कल्हि एकटा रोचक अनुभव भेल एकटा छोट विवाद चलि रहल छल मुदा एक व्यक्ति पूरा समय शान्त रहल आश्चर्य बात ई छल जे आखिर मे सबलोग ओकरे बात मानि लै रहै तखन हमरा बुझाइत छल जे कतेको बेर मोन बोललासँ बेसी प्रभावी होइत अछि
अहाँ बहुत गहण विषय चुनलहुँ वास्तव मे मोन केवल चुप रहनाइ नहि होइत अछि सही समय पर मौन रहनाइ सेहो एकटा बुद्धि मानी अछि हर बातक उत्तर शब्द से देनाइ आवश्यक नहि होइत
बिल्कुल हमरा पहिने लगैत छल जे जे व्यक्ति बेसी बोलैत अछि ओहि बेसी प्रभावशाली होइत अछि मुदा आब धीरे धीरे बुझा रहल छल छै जे जखन बोलनिहार व्यक्ति कतेक को बेर बेसी सम्मान पाबैत छथि
बिल्कुल कम बोलनिहार व्यक्ति प्रायः सोची विचारी के बात करैत छथि हुनकर प्रत्येक शब्दक मूल्य होयत अछि जो किओ बिना सोचे लगातार बोलैत रहत तऽ शब्दक महत्व अपने कम भय जायत अछि
बिल्कुल हमरा लागैत अछि जे आजुक समयमे लोक सुनबाकसँ बेसी बोलबाक प्रयास करैत छथि
ई सही बात अछि अधिकांश लोक अपन विचार रखबाक जल्दीमे रहैत छथि मुदा जे व्यक्ति धैर्य पूर्वक सुुनैत छथि ओ स्थिति के बेसी नीक तरह बुझैत पाबैत छथि
बिलकुल कल्हि हम एक बुजुर्ग से सुनलू मोन बहुत बेर एहन उत्तर देैत अछि जे सब नहि दे सकत
ई बहुत सुन्दर बात अछि क्रोधक समय मोन विवाद कम करैत अछि दुःखद समय मोन सहारा बनैत अछि ओ सोचबाक समय मोन निर्णय स्पष्ट करैत अछि
बिलकुल मतलब मोनक अपन अपन भाषा होइत अछि
निःसन्देह कतेको भावना एहन होइत अछि जे शब्द से पूरा व्यक्ति नहि हो पाबै ओते मोन बहुत किछु दे से दैत अछि
ह्म हमरा मोन पड़ैत अछि जे विद्यालयमे जखन शिक्षक पढ़ाबैत छला तखन जे विद्यार्थी ध्यानसँ सुनैत छला ओ बेसी बुझैत छला
कारण सुननाई शिखबाक पहिल चरण अछि जे केवल बोलैत रहत ओ नया बात कोना सिखत
हूँ एकटा बात आरो बुझब कतेको लोक मोन के कमजोरी मानैत छथि
ई बहुत पेघ भरम अछि डरक कारण चुप रहनाइ अलग बात अछि मुदा बिवेकक कारण मोन रहनाइ शक्ति कहल जाइत अछि
बिलकुल हमरा लगैत अछि जे जे हर विवाद उत्तर तर्क नहि अइ
बिलकुल कतेको विवाद समय अपने समाप्त कहि द द छी ओते अधिक बोलला से केवल समस्या बढ़ैत अछि
हूँ मतलब हर लड़ाइ जितना इ जरूरी नहि होय
सही केहले कतेको बेर सम्मान बचनाइ बहस जितबा से बेसी महत्वपूर्ण होइत अछि
बिलकुल कलहि हम देखलु जे दू व्यक्ति अपन जोर जोरसँ बहस करैत छलाह आखिरमे दुनू थकि गेला मुदा समाधान किछु नहि निकलल
कारण उद्देश्य समाधान नहि बल्कि स्वयं के सही साबित करनाइ छल जहन अहंकार बढ़ैत अछि तहन संवाद कम ओ विवाद बेसी होइत अछि
बिलकुल हमरा बुझैत अछि जे मोन व्यक्तिके अपन सोच स्पष्ट करबाक अवसर दैत अछि
बिलकुल जखन मन शान्त रहैत अछि तखन निर्णय सेहो स्पर्श होइत अछि
मतलब मोन केवल बाहरक नहि भीतरक सेहो होयबाक चाही
एकदम सही बाहर शुभ रहब आसान अछि मुदा भीतरक मोन शांत करनाइ वास्तविक साधना अछि
हमरा लगैत तऽ अछि जे आइ काल्हि मोबाइल सूचना आ लगातार वास्तवता स मन हमेशा भरल रहैत अछि
हँ एहि कारण क स त बात करब समाइ नहि निकाल किछु समय स जीतबैत छी तखन अपन जीवनक दिशा पर सेहो हो सोची प्रगती
ह्म मतलब मौन आत्मचिन्तनक अवसर देैत अछि
बिल्कुल जे व्यक्ति समय समय पर स्वयं से पसना करैत अछि ओ अपन गलती जल्द बूझी पाबैत अछि
हमरा एक प्रेरणादायक पंक्ति मोन पड़ैत अछि बुद्धिमान व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया नही करैत
ई बात जीवनमे बहुत उपजोगी अछि प्रतेक बातक तर देनाइ अवश्य नहि प्रश्नक उत्तर समय दै छी ओ कतको परिस्थिति में मौन सबस उच्च स्तर बनि जाइत अछि
बिल्कुल आब हमरा बुझा गेल जे मोन केवल चुप रहनाइ नहि बल्कि स्वयं पर नियन्त्रक चिन्ता इ चिन्ह अछि
एकदम सही केहले जी निषकर्ष रूप से हम एतबे कहब जे मोन कमजोरी नहि बल्कि परिपक्खत भेद ओ आत्मनियत्रण प्रतिक अछि जे व्यक्ति कम बोलबाक अछि ओ कम मोन रहबाक अछि ई कला सिखी लेत अछि ओ जीवनक बहुत रास अनावश्यक विवाद तनाबो पचतावा बची जाइत अछि सक समबन्ध बनबेति छथि मुदा सही समय मोन बहुत बेर सम्मान प्रतब से
बिल्कुल बिल्कुल एकटा बात हमरा आरो बुझाइत अछि कतेको बेर जखन केओ हमर पर कठोर शब्द प्रयोग करैतै छथि तखन तुरन्त उत्तर देबाक इच्छा होइतती एहन समय मे मोन रहनाय बहुत कठिन लगेत अछि
ई तो स्वााविक अछि भावना मे आबी के प्रति क्रियाा देने ही आसान होइत अछि मुदा ओहि क्षण स्वयं परर नियन्त्रण करनै वास्तविक परिपकता कहल जाइत बहुत बेर एक मिनट मोन घंटोे के विवाद से बचा लेैत अछि
ह मतलब तुरन्त उत्तर देब हमेशा बुद्धिमानी नहि होयइत
बिल्कुल नहि हर प्रतिक्रिया आवश्यक तक नहि होयएत जो सामने वाला केवल विवाद बढ़बए चाहेत हो तो मोन रहनाइ सबसे उचित उत्तर बनी सकैत अछि
बिल्कुल हमरा लगैत अछि जे मोन व्यक्तिके सोचबाक समय दैत अछि
निसन्देह जन मन शान्त होइत अछि तखन निर्णय भावना से नहि विवेक से होइत छथि एहि कारण जल्दवाजी में कहल गेल शब्दक तुलना मे सोचीके कहल गेल शब्द बेसी प्रभावशाली होइत अछि
बिल्कुल कल्हि हम एक शिक्षक बात सुनलहु ओ कहैत छलाह जे पहिने सुनू फेर सोचू तखन बोलू
ई बहुत सुन्दर शिक्षा छी अधिकांश समय एहि कारण होइत छथि जे लोक सुनबाक पहिने बोल लगैत अछि जे सुनबाक आदत विकसित होइ जाय तो आधा विवाद अपने समाप्त होइ जाय
बिल्कुल एकटा बात आरो अछि कथी खुब बेर मोन रहला सँ सब सामने वाला अपन गलती अपने बुझि जाइत अछि
ह्म एकदम एकदम सहि कहेल जखन अहाँ हर बात पर बहस नहि करैत छी तखन बहुत लोको स्वयं अपन व्यवहार पर विचार करय लगैत छथि मोन कतेको बेर दर्पण जका काम करैत छी
बिलकुल हमरा मोन पड़ैत अछि जे बचपनमे जखन हम गलती करैत छलुं तऽ कतेको बेर पिताजी तुरन्त दडाँटबाक बदला चुप भइ जाइत छलाह ओ मन डांटी से बेसी प्रभाव डालैत छल
ई अनुभव बहुत लोकक जीवन में होइत छै स कतेको बेर काम धरी पहुँचे छथि अ मुदा मौन सीधा मन धरि पहुँचाब प
ह मतलब मोनक प्रभाव धीरे धीरे बुझइत अछि अछि
हँ मोन तुरण शोर न करैत मुदा ओकर असर बहुत गहर होइत अछि
हमरा लगैत अछि अछि जे आजुक समाजमे चुप रहनाइ कठिन बनि गेल छै
एकदम सहि कहली चारू दिस लगातार आज बर ओ प्रतिक्रिया चलैत रहैत छै एहि बीच जो कि कुछ समय शान्त रहि सके तो ओ अपन मन के बेहतर ढंग से बुझि सकैत अछि
सही कहले एकटा प्रश्न छै कि मौन रहनाइ मतलब अपन विचार दबा देने अछि
बिकुल नहि मुनक ई नहि जे एहि समय पर बोलू ओ गलत समय पर चुप रहू अवश्यकक बाद अवश हो मुदा बिना कारण हर विषय पर प्रतक्रिया नहि दी
बिलकुल मतलब मोन आर डर अलग अलग चीज अछि
एकदम सही दर व्यक्ति के दवा दऽ दैत छी मुदा विवेक पूर्ण मन व्यक्ति के मजबूत बनबैत अछि
काल्हि हम एक विचार पढ़लहुँ जे शब्द अहाँके मोनसँ बेसी सुन्दर नहि हो ओ सब न आजू बाजू
ई बहुत गहर बात अछि प्रतेक सब बोलबाक पहिने सोचल जाय जे की ई आवश्यक अछि की सत्य अछि की ई सामने वाला लेल उपयोगी अछि उत्तर नहि बेसी उचित हो सकत अछि
बिलकुल हमरा बुझैत अछि जे मोन सम्बन्ध बचाबैमे सेहो बहुत उपयोगी अछि
एकदम सही कले कतेको सम्बन्ध एक क्षणक क्रोत मे कहल गेल कठोर शब्दक कारण तूटी जाइ अछि जो ओहि समय व्यक्ति थोड़ा मन रहि जाए तऽ बात में शान्ति से समाधान निकल जा सकेत अछि
बिलकुल मतलब क्रोज समय मन एक प्रकारक सुधार अछि
ह क्रोध मे निकलत शब्द वापस नहि आबै एहि कारण मोन बहुत बेर पछतावक बचा लैत छल
हमरा लगैत अछि जे नेता शिक्षक आ न्यायधीश सब के सेहो धैर्य पूर्वक सुनबाक आदत ओ होयबाक चाही